त
हँ
की कुशल मंगल आर कहू
कुशल मंगल बुन्नी होइ छै
बुन्नी पड़ैय
हूँ
झिसियाइ य कि बहुते
ऐं झिसियैबै करै छै
जोर सँ नहि
हम जोरसँ ओकरा वरसऽ कहाँ आबै छी
तऽ सीखा दतियै रहै ने
तऽ हमरा लगन अयइतै रहए तब ने हम सिखा देत रहऽ
अच्छा आब कहै छी अहाँ के लगन जाय लए ओनेय धान रोपाय छै
एनुका बाध तनाहिते खालिए देखाइ छै
बाध खालिए देखाइ छै
हूंम्म
धान आर नहि रोपाइ
यौ छोटका गाँवमे बैठल बैठल उएह सब करतै पहिलिये
हैये बतिया रोटी अथी करैये तऽ ओ बतियेत केना
एन्ने आर एखन तक पूरा खेत लागै छै ओनाहिते उजरै छै एको खेत मे नहि रोपेल छै धान
पानि आर नहि छै आँय
नहि अखन रपैबे ने एकोगो खेत कहै छी से नहि जोतेलो आर नहि छै
आ मट्ठाराहीमे
आ मट्ठाराहीमे के हाल की मट्ठाराहीमे मे तऽ आओर पीछे के होइ छै
आओर पाछू कऽ होैइ छै
हूंम्म
धान आ रोपायल अहाँ खेतमे
हमरा कि पता धान रोपैले कि नहि
कहै नहि ये
उंहूँ
आँय
आँय
कहै नहि यऽ
हम पुछबे ने केलियै हन
पूछयके ने चाही सीजन छै एखन खेतीके ऐं
अयबै कखन
चारि तीन बजे मे
तीन बजेमे
तीन नहि तऽ चारि
ओ चारि बजैमे ओ आधार कार्ड आधार कार्ड य
ककर
अहाँके
हमरा आधार कार्ड छै ने
आधार कार्ड यऽ
किया
आँय
किया
नहि काम छलै
हमरा आधार कार्डसँ अहाँके काम
अहाँ सँ काम छै
आधार कार्ड लऽ कऽ की करबै आ व्यक्ति रहबे ने करतै आधार लऽ कऽ की करतै नाचतै आ छोटू कतऽ ये
बौआ के लऽ के गेल स्कुल
बौआके लऽ कऽ कोन स्कुल गेल
मट्ठाराही परीक्षा देबे ले लऽ कऽ
अच्छा अच्छा आ बुच्चीके एडमिशन करेलियै
हँ
कतऽ नाम लिखैली
अतऽ डैनीएखून मे लिखा देलियै
डैनीएखून मे एगो इर घाट एगो वीर घाट
आबो तऽ की कहै छै लिखेबो करते रहै तऽ कहियो जयबे ने करै छै स्कुल हाल आ अतऽ रहतै तऽ जयबो करतै आदर्शे के भूल भऽ गेल ओतऽ लिखा देलियै
ओ
देखै छियै ने अठमाँ सँ निकलतै ने तऽ नवमामे एतै इएह हाइ स्कुलमे लिखा
कोन हाइ स्कुल
शान्ति नायक
शान्ति नायक मे देत तब ने तऽ पंचायत मे काब दऽ देलकै
देखबै बियो से अथी करबऽ पड़ै छै
आँय
बियो साथी ल एली अपन
पर आदेश
ह
ओ आदेश दै छै तऽ भऽ जाइत
हँ बियों आदेश दै छै तऽ हेडमास्टर तक कऽ दै छै तऽ हेडमास्टरो एगो साइन कऽ दै छै ने
अच्छा तऽ लिखित आदेश दैत हेतै
हँ
ठीके रहते
तहिया ओते दिमागे नहि छलै से तऽ करा देतियै ने तऽ यहाँ तऽ दिमागे नहि रहै सब बौआ बेर मे एते करा देत
सिचुएशन देखय पड़ैत छै एखन सिचुएशनमे नहि रहै
अ उ उहो वाला बात आ मम्मी हर समय कोइ तरह छै ने से धिय पुता से नहि जैदही नहि जाय देवो खेलै ले के जेतो झगड़ लराय पड़ ल मार पीट यार कर एकरा तुरके आगबे लड़का छै ने छोड़ो आर एतनि गो
हू
ते दुआरे नै जेए दै छै
इएह भेलै तऽ मने समय जेहन समया रहै छै तेहन जे छै से त जाइ छै दीदी खाना आर खेलहुँ दीदी हेलो हेलो हेलो त